हँ कहियौ
कनी साइड भ जैइह
हँ ठीक हइ साइडे छियै
कैतय छियै
ओएह अथी बघल बाबा थान तर
की कहै छलियै पाँच टा वला जेना एखन देखियौ हम तोरा पाँच बेर फोन करलियौ न
हँ
त इसब एमान सब नै पुछै ठिक तऽ पाँच बेर जेना हम तरफ पाँच बे टास्क हमर जेना एखन ई चारिम टास्क पूरा हेतै
ई चारिमटास भऽ रहल यए जेना हम कॉल करबै तऽ माने हमहूँ कॉल कऽ सकैत छियै
हँ तोरा हम बतबै छौ त देखही जेना हम तोरा फोन करबो न त ओहि सब तो हम आर ओना बढ़िआं उमर से बता देबौ साँझमे आ एहिके बाद जेना तोहो बीस मिनट हम एहिके बाद हमर एकेटा बचतै तोरा एक आदमीके एक बेरमे तीने बेर क सकै छि तू एक दिन मे चौबीस घंटामे त जेना हम तोरा तीन बेर क लेबौ त हमर टाइम पुरि जेतै हँ त जेना तीन बेर करबो त हमर टाइम पूइर जेतब ओकरबद तोहर टाइम बचतौ फेर तू एनहिए गैप लऽ लऽ कऽ हमरा फोन कऽ लिहँ
हु ह हेलो आर अन्य व्यक्तिसँ जेना छै आ दोसर आदमीसँ तऽ मतलब ओकरा आओरो बात कऽ सकै छी ओकरासँ ने मतलब हँ ई नम्बरसँ बस एगो नम्बरसँ तीन बेर कॉल कऽ सकैत छियै
आओर
नहि नहि मने एगो नम्बरसँ नहि जेना हमर नम्बर छै न त हम तऽ जतेक भ सकी हम क सकै छिय ओतेक आदमीके जोड़ि जोड़ क लिन ई रहैत छै जेना तू कोनो दोसर जेना तू हमरा करबही न त हमरा तीने बेर क सकैत छी
हँ अच्छा बलब अहाँ अहाँके तीने बेर कॉल कऽ सकैत छी एको एकेटा नमंबर के तीन तीनबेर कॉल क सकैत छी आओर नहि दोसरा दोसर नम्मबर कॉल कऽ सक छ जेना दसरा के अथीसे ने दोसरा के कॉल कऽ सकै छी आरो
हँ फेर दूसराे कऽ सकैत छी जेना भी प्रोजेक्ट छलै देखनेहे रही
हँ भी प्रोजेक्टमे जेना अथी भए छलै यू टी आर नम्बर देल जाइ छै हँ हँ हमरो बैंक अथि सीज भऽ गेल छले
गेलहुे नहालो हे गर्मी जे लागै छै बापे बाप
ओ गर्मी त बार छै यार ओकरा बर हम बगेल बाथान तर एलहुँ बैठल घरोपर बड़ गर्मी लगैत छै खाना खायके लिए विकास सब कलमेमे छलै
केतह चौके पर
हँ अथी ओ कलममे नहि हतहऽ बलरामके मचान
हँ हँ हँ हँ
बडनाम के मचान अ बैठल यए उज्ज्वल गणेश एगो आरो लड़का छै अयं
तू नय गेली
हँ हम उएह जगह छलियै अहाँ निकलियै साइड भ जा साइड भऽ कऽ बात करै छियै
कॉलेज चालू भऽ गेल छौना आब तोहर सभके
चालू हो गेल छै
कु्त
इंटर्नशिप नहि पता य हमरा हँ हमर अगिला साल हेतै इन्टर्नशिप
लैब तीशओ सीखल यए कि नहि कम्प्यूटर में
कम्प्यूटर हमरा अथी लै छै लैपटॉप लेबै एकरा देखलियै ने पैसा अथी भऽ गेलै नहि अथी नहि तऽ जा हो लैपटॉप लऽ लेतिए
की सब सीख लेलियै एखन तक
छै ना कल कल क रहल छै अभी जे छै ने मतलब ओ अथी कोडिङ्ंगवलामे ना कोडिंगवला मे अथी केलियै क्लास केेले छलियै मतलब आधा क्लास केले छलियै बुझलियै
हूँ
हां‌‌‍ कोडिंग वाला क्लास के लिए कम्प्यूटर आर्किटेक्चर के बारे मे समझलियै ओहिके बाद हां अथी बिशसी के बारे मे समझलियै
सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस के समझलियै आर एकर जे जर्मनी लैंग्वेज यए जर्मन लैंग्वेज हम नहि समझै छी
ओ टेपू कर मे
नहि जनुआन लैंगु्वेज नहि होया
अच्छा ऑनलाइन बूझ ह ह
हँ जर्मन लैंग्वेज अलग से करै छै से मतलब ओ आ लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़े ने एते जल्दी सीख सकै छी आदमी के मैथिली के अलाव अथी हेबे नहि करै छै कि जल्दी सही से आदमी के हिन्दी बजले ने होइ छै
नहि नहि जर्मन तार्मन पे औते ध्याने नहि दिय
हँ जर्मन अथी आदमी के तऽ अभी सही से गाँव घर मे हिंन्दी बजले नहि होइ छै तऽ ओ तऽ जर्मन लैंग्वेज हो गेल हँ ओ अलग से सब्जेक्ट राखिले छै ओहिस ने होइ छै
हँ
हँ तऽ उएह दर जे अथी छै एगो जाइ छै बेच लऽ लेबै अथी के कोनो एगो सब्जेक्ट के रेलसीप ल चुकलिया कोडिंगवला लए लऽ लेबै बैग छै ओएह अथी करबै एगो चीज पर ध्यान देबै जादा नहि
हुँ हुँ हुँ एखने उएह कॉलेजे सब पढ़ने छल एगो हमर सभ के दोस्ते रहए
हां
ओ मतलब छै पाइयोवला छै ओकर बाप ल एखनो फोर्च्युनर छै तऽ अखन आब जातो ग्रेटर नोइडा मे ओ लेलकै य मकान ओ दोकान रोड पर
सुनू ने अथी कॉल पर यौ सुनू ने कॉल उठेबै तऽ कॉल कट सकैत छै अभी कल आबि रहल छैैले अच्छा विकास कॉल कऽ रहल छै
से त बुझियै
हँ तऽ उएह जे छै ने तऽ एगो चीज पर ज्याद हम ध्यान देबै हँ आ ओर डी आर सी सी ऑफिस मे मे जाइ छै ओकरा अथि रिजेक्ट भऽ गेल ओकरा फेर से एक जुलाई से फॉर्म हँ रिजेक्ट भऽ गेलै ने ओकर कारण नहि बतेलकै
हम कहै छलियौ ने जे रिजेक्टे भेल हेताओ
हँ जुलाईमे एक त हँ जुलाईमे तारीकसँ अथी निकलतै सरोसँ बात गेलै कॉलेजमे
हँ बोना फाइट जुलाइ
हँ एक जुलाइसँ जोन बोनाफाइट देतै फॉर्म देतै उएह अथि करबै उएह डी आर सी सी मे जेबै भरबै हँ फेरसँ अथी करब परतै तो कहलके कि मैनेज हँ पर कारण नहि बतैलकैय किया यौ हम हमरा लगिए नहि चढ़े छलै पता य अहाँके
नहि कोनो फॉलो दुआरे ने रिजेक्ट कऽ दै छै ऊपरमे पटनासँ एकटा जभ कनिको कोनो रिजेक्ट सेहो मतलब किछो फोल्ट भेल
नहि फॉल्ट नहि छलै चढ़ा हमरा लगैइ छै चढ़ेबे नहि कयेलकै अथीवलापर
ह नहि हमरा हमर सबके तऽ एके बेरमे भऽ जाइ हेय
हँ लगै छै ओ जे छलै ने हम कहू जे सर छलै ने अथी भऽ गेलै ट्रांसफर भ गेलै ने ओ लगै छै प्रोेसेस आगा नहि बढ़ैलकै
हू
हँ ओ हमरा पता हय की कहले छलै आँय कहलिए कहलिए जो पैसा लेका जो पैसा है ओ रिटर्न कीजियए एनाहिते तऽ कहलियै हँ कलकै कि नाहि नहि होगा जो ऐसेऐसे बात ह हम क्या कर सकतेै हम अपना भर कर कोशिश किए ह
ह्म
अपना हर कोशिश किए जो ऐसे एसे बात है आ ओ हम क्या कर सकते है बताउ मनेजर मनेजर मस्त आदमी छलै मनेजर कहै छै कि हँ ओ लिया होगा नामके देखा देल ने फोटोल हँ ई तो थोड़ा है हम कहलिए ऐसे ऐसे बात है जो नहि और मनेजर कहलिए कीसलिए रिजेक्ट हुआ है नहि तऽ कहल जा तऽ मैनेजर कहै छै कि अहाँ के अथी भ अहां के जे अथी भअ गेल किछो पता ने कि गड़बड़ भअ अहांके हम बता सोम दिन अभी तक फोनो नहि केलकै हमरा
फोने अपने जाहिए ने जाहि दिन आबू फेर से करबै लए सेक्शन लिखै लए
हँ हँ
तऽ अपने कहि दियै करे नाना बात
आ जल्दी अथि भऽ जेतै ने आ मानि कऽ चलू पैसा देबै तऽ जल्दी अथी भऽ जेतै अग्रीमेंट जल्दी करबा सकै छी नहि अग्रीमेंट जल्दी कर ई नहि कहैत छै अग्रीमेंट जल्दी करबा सकैत छियै
पाय नहि दैयने छलहु ताहि दुआरे
ज नहि ई जल्दी अग्रीमेंटके भऽ जेतै ने तऽ पैसा आबि जेतै
होटर जे दू तीन महिना रहै छै छै सेहो लगबे करतौ आ तनि मनि प्रोसेस भऽ सकै तऽ हम करबा देबौ
हँ प्रोसेस करबा देबै तऽ ठीक रहतै ताकि एक साल के एक साल के पैसा नहि कम कम्प्यूटरो लेबाके छै ने कम्प्यूटर नहि लैपटॉप लेबाक छै इएह लैपटॉप नहि सेकेन्ड हैण्ड नहि लबै लबै तऽ फर्स्टे हैण्ड लेबै
हँ
हम लेने रहिए ने ऊवला
ए ई नय भेलय प्रियाषु
हँ
आ और ओकर फोन जे छै न ओकर सत्यमा से बेसबा देलकै प
नय नय ओ सब छोरू ओ सब बात हम बोल रहल
हँ पता य ने ओ बेच देलक आ सा अढ़ाइ हजार खरीदेलकै ह उएह दऽ दे तऽ गेल कहलै तोरा दऽ देलही तोरा हम दऽ दै छियौ फोन दिबा दै छियौ आ फोन जरुरतो हे
हू छ सात हजार मे करिहै सर
हँ ठीके हँ अह कहक फोन फूटि गेलै एना ओकर वला जे फोन छलै
ह इहो आयल छौ से देखलियै फटटू
हँ फटो ह है की कहू अथी बड़कल छै बाद एगो चीज एगो चीज देखायब अहाँके
हू
ओ भऽ गेलै काम
हुँ
का कार्य जे लागल छलय न जे हम काम लागल छलै ओ काम भऽ गेलै बुझलियै हँ गणेश य बैठल एगो बुजुर्ग बैठल या विकास बैठल
ओ मने द नऽ बैक के अवाज आब लाग छै त रिलेकट हो छै
हँ नय हमहाँ नय जेबै साइड मे छियै
हुँ
हँ
ओकर आम रहै एगो आम गाछी मे छै ह देखे छ
हां जाइ छियै नेपाल घूमय लऽ देखियौ ने सत्यम कहै छियै कि नेपाल चलै लए घूमय लए द द हँ सत्यम स नय पता ओतै मेहनाथपुर है न मेहनाथपुर बॉर्डर लग कहलकै चल नेपाल टूर मायर कऽ अबै छै
ओ
ओ पहाड़ आर पहाड़ आर कमहर कते दूर हेतै य
दूर हेत ओत स दूर हेत
कते दूर कम सँ कम
पता नय हमरा
ओ जेना हमरा आरके इंटर्नशिप हेतै तऽ हमरा आर कतय भेजतै
कलकाता चल जहिए न त न्यूटाॅन
कोलकता कोलकता विकासक आयल छलै मतलब मछली आर दै छलै खाय लए हरेक चीज दै छलय मछली दै छलै
त विकास सो रहो ने ने न हमहु जाइ छै
कथि अहाँ कहिआ जाइ छियै त हँ
आ ठण्डी जलिया बहुत दस बस
हँ तऽ हम आरके इंटर्नशिप तऽ अथ हेतै अगिला साल हेतै ने मतलब ई अंतिम में जे हेत मार्च मे हेत इह ने मार्च मे फॉर्म फिल हँ तऽ पैसा तऽ उएह पहिले तऽ देतै ने
हँ
पैसा तऽ उएह र पहिले देतै ने
केसब
मतलब अथिीे से तरफसँ कम्पनी वालला तरफसँ पैसा होतै ने
इटर्नशिप जे कनि मनि देतो लास्ट में जहन काज क लेबही
ओ मतलब अहाँ क अपना दिसन से लऽ के जाउ आरो मतलब मिला क जाउ अहाँके मस्त काम पसन्द यए ठीक छै इएह ने
ह इंटर्नशप करा छै जॉब दियाब
हँ देखबाक रहे छै जेना नहि अथी बजबे छै जेना अ लाइब्रेरी हो गेलै पाँच
रहै छै मेन बुझलियै
हँ नीक लागल तऽ ठीक छै नहि हँ उएह वला छै सिस्टम ह अभी कतय छीय अहाँ
हू
कतय छिय अभी
नान पुतियपरद अभी जस्ट एबे केलिए
हँ अहाँ कॉलेज कहियास खुलत त
हम पास आउट भऽ गेलय अब
हँ बुझि गेलियैह जे अभी मोहरमके बन्द छै ने मोहरम छै लेके ओहिके बाद खुलतै काल्हि सा काल्हि साायद कॉलेज खुलतै
हँ त मैसेज त ऑयल छलय आई
ह हमरा पर ता न ल इ सी के बारे पढ़बई छै ए आई के बारे मे ए आइ के मतल केना एप पर ने बने हे से सब पढ़ होै छै अपन अथी पर कम्प्यूटरके थ्रू से आ डाटा सिक्योर करनाइ प्रोटेक्ट केनाइ
ह ओकरे भेलई वेब डवलपमेंट बातेंतो
हँ आ प्रेम रंजन सर आर छै ने मस्त पढ़बई छय